हेलो
हलो
ठीक छी
हँ ठीक छियै तू
ठीक छौ
औरो कही
ठीक छौ न
ठीक छऽ
ठीके छै ओर हवा बोहै छौ मेघ लागल छौ पइन लेकिन नै पड़ै छौ
हँ पइन नै पड़ै छै मेघ तऽ भोरेसऽ आय लगेने छै
हँ
आरो सब ठीक छौ
ठीक छौ।
खाना पीना भए गेलौ।
भए गेलौ खाना। आब तऽ तीन बजे बला छै।
हँ।
ह तीन बजे छै।
तीन बजे से चारि बजे पढ़बै यो ल चलि जेबै। हम
हँ, हमहुँ जेबै, सिमराही बजार काम रहे।
कोन काम छ।
छै। कनि काम सब छै। दू तीन त सामान सब लेने रहे।
से त तोरा सब के सिमराही लगे छौ।
हाँ, बाबू क पढ़े वाला किताब सब रहे, स्लेट सब रहे, उहे सब आने पड़ते
तोराास क छौ छ। लगे छौ। सिमराही
हँ कनि एतय सँ दस मिनटके रास्ता। बुलि क' जेबही तऽ आधा घंटा लागतौ। आओर मोटरसाइकिल सँ जँ जेबही तऽ कम समय लागतौ दस मिनट लागतौ लगेम छै।
नीक छ।
राघोपुर सिमराही दुनू लगे मे छै।
राघोपुर ह विष्णु मंदिर जाइ छी। की ओतय से
विष्णु मन्दिर हँ कनिए दूर मे छै
तोरा सब के त लगे हेतै।
हँ लागे छै। हमरा सब के नहि।
हमस जे गेलियै एहिबरा तऽ'भए गेलै। एक महना करीब तऽ' अथी भए गेलै। बन्द भए गेलै तीन साढ़े तीन बजे बाद मे फेर खुललै तब गेलियै।
चारि पाँच बजे खुलल छियै।
बड रौदा हे दिना पूरा अथी सब गर मे रहे।
मइ झुनमे गेलेली त
हँ। अथी बड नीक छै। मंदिर लेकिन
हँ मन्दिर तऽ'प्रसिद्ध मन्दिर छै।
बाहरो से बहुत निक लाग छै। अंन्दरो मे निक लाग छै। देखलियै नया नया बियाह। क, क के निकलैत रहे लड़का लड़की सब बिियाह सब होइ छै।
ओकर ओ मन्दिरके विशेषता तऽ'बस उएह मन्दिरे छियै।
हँ।
मंदिर के अन्दर में फोटो सब खिचबे वला छै। बढ़िया बढ़िया जगह छै घूमे वला छै। मूर्तिसभ कतेक नीक बनायल छै।
बड नीक छै।
तऽ'हिना फूलसभ लगेने छै। गमलाकँ पीछामे गेलियै। मन्दिरके पीछामे दुूए दिन तऽ'दुकान छै। एतेक महंगा छै। जे
हू।
पीछा मे कते नीक लागैत छै। मंन्दिर के
हँ।
मंदिर के पीछा में बड नीक लागे छै।
बाहरो से नीके लागे छै।
हँ।
बहुत लोको सब जाइ छै। से अमरो गाम सबसँ
हँ, ह लोक बड होइ छैिक। ओना आब कनि कनिक कलर तैं लागलैऽ' जे टाइम में बनलै र ओ टाइम में बड नीक लागल।
हँ
चप्पल लए लेतौ गेटे पर खोलेए ले छै दूइ टका लेतौ राखे के।
हँं चप्पल लए ले छै
दूइ टको लेए लै छै चप्पल राखै के।
पूजा तूजा नहि होइ छै ओहिना पूजा तूजा किया करै छेँ आब कियो केलक कियो नहि केलक।
पूजा नहि करै छिय तोहर मोन छौ तूँ परसादी चढ़ा दए दही पण्डीजीके चढ़ाए। तो आ दान पेटी मे गिरए दही।
हँ तऽ' अथीमे अन्दरमे अथीके मन्दिरके फोटोओ सब लेल नहि दय छै।
ने फोटो खिचबी तऽ' जुरबाना।
हँ नहि दै छै।
हमर भए गेलै एक साल करीब एगले सावनमे गेल जाइत रहियै धरा रात गेलियै रहऽ'ओहिठाम।
हमसभ तऽ'की कहै छी इएह जून मे गेलियै रह।
हँ।
एकेटा गाड़ी पर चारि आदमी रीए।
हँ।
केहनोकऽ चलिए गेलीए लेकिन।
मोटरसइकल से।
हँ ठीक छै अथि के घूमय के लिए बढ़िया जगह छै।
ओ। घुमएके लेल बढ़ियाँ छै सबकिछ बढ़ियाँ छै ओठुमका।
हँ।
आब सब चिन्है लागले गनपतगंज के बिष्णु मंदिर।
हँ, सब जानै छै।
हँ सब जान लागै। घूमय बला जगह सब छै, ठीक छै अपन जगह।
हूं, सामानो रहै छै अरदम दुकान रहै छै ऐठाम।
हँ, एकटा गमला के दुकान रहे छै जे में हरदम लागले रहे छै वेह ठा
हँ, तऽ नीक रहै छै।
हम बहुत अनने छी कमला अतऽ से।
पनबै छै ओ
हँ, हम बहुत आनने छियै गमला अत से, एकटा एक-सौ में दै छै ओ पैघ रहै छै। तीस-टका पचास-टका बला छोट रहै छें।
आरो कही जेभी तऽ जीहें फेर से हमरो सके कहियें।
हम तऽ ककखनो चैल गेलौं, नै जै छियै ओमहर, इम्हर सिमराई-तिमराई गेलौं म्हरा गाम में बड नीक तोरे स के दूर हेतौ। नै से दू
हमरा सबके छै ऐठां से दूर।
हँ, हमरा स के दूर नैं छै।
हूं।
हमरा सबके बहुत लग छै।
नया-नया बियाह जेकर सबके होइ छै अपन गाम मे ओ सब जाइये।
हँ, सहरसा में छथि कारो बबा, जानै छिही?
कोन बबा?
कारू बबा।
हेतै नहि पता।
विडियो नइ देखलिहि मोबाइल सब पर ओत आई किछो नहि चढ़ै छै किछु ने एतयसँ घरसँ जेबही तऽ घरसँ तऽ दूध लए कऽ चलि जाउ आओर ओहिठाम ओतऽ लोग अ खीर बनबैत रहे छै एहने कि किछु नाम छिए खीर किछो ने किछो नाम छिए ओ भगवान के कारू आओर किछु खीरेसन किछो लागल छै। तऽ ओ एतक दूध लएऽ जभी खीर बनेतउ। खीर बनाके आ ओतए खा ले ओतए दूध दऽ दिही। खिर बनाके ओतइ खा ले आ कनि टाऽ प्रसादी घर अइन ले खिरे परसादी छै कारूबाबाके।
नीके छै।
हँ बहुत निक जगह छै कि- लोक बहुत दूर दूर से लोक सभ आबै छै ओहिठाम। एतुको लोकसभ गेले रहे, एक दिन एक टेम्पू गेले रहे बहुत अइठमका लोकसभ जाइते रहे छै।
हँ तऽ चाही तऽ अपन जा सकैऽ छी।
हँऽ अच्छा जेबहि कारू बाबा लग।
जीहए तऽ कहिए चलि जेबै।
लेकिन दूध लेबय पड़तौ, बिना दूधके नहि जाइ छै।
हँ तऽ दूध लए लेबै किया तऽ। बाहर जते भगवान के अथिमें तऽ निके छै न भक्ति कऽरम।
हँ। दूध। दूध लए कऽ जेबही तऽ खीर बनै छै- खीर फेर ओतऽ सब खाइ छै परसादी- भगवान। चढ़ै छै, एतऽ पोखरि छै, नाहबै छै, पोखैरो छै। हरदम मोबाइल में देखलिए वीडियो, हमर गाम के लोक सभ गेबो। गेल रहे फोटो खिंचके आनलकै रहऽ, बड्ड भीड़ रहे छै ओतऽ लेकिन।
हूं।
मन्दिर सबमें कनि जादे भीड़ जाइ छै। हमरा बहुत मोन होइ छै ओतय जायके, हमरा बहुत मोन होइ छै ओतय जायके।
जिहए तऽ कहिए।
कारू बाबा लग।
हँ तऽ कहलियो जिहए तऽ कहिए हमरोसभके।
ठीके छै कहबो, सब आदमी मिलके जेबे तऽ निको लागते घुमावाला जगह। पर बेसी आदमी रहै छै ने। घूमय वला जगह पर बेसी आदमी रहै छै ने तऽ निक लगै छै, जाय में।
हँ। आओरो कहि।
आओरो ठीक छौ, हम मोबाइल पर जे देखै छीयै ने ओहिठमका वीडियो कारो बाबा के। तऽ मोन होइ छै जाइ।
जायब तऽ हमरा नहि पता रहए।
विडियो देखैत छी मोबइल पर।
नहि देखने हेबै तऽ-ओतेक नहि समय मिलैत छै- मोबाइल नहि चला सकै छियै।
हँ मोबाइल सब पर विडियो दै छै, कारू बाबा के।
दिन के खाने-पीना रहल राति, अथी साँझ के पढ़बयए ले चलि गेलहुँ। छऽ बजे आबे छियै तऽ मंदिर चलि जाइ छियै।
देखियै ने खोजिहे ने अथी सब पर, गूगल सब पर तऽ देखियै ने कारू बाबा के देतौ।
ठीके छै। देखबै आब।
जेबौ तऽ सब आदमी मिल कऽ।
जैब।
हम जेबो तऽ संग कए लेबौ। हमरा गाँम से बहुत आदमी, हमरा गाँम से बहुत आदमी गेले यए। हमरो पहिले पता नइ रहेय। एतऽ माँ ओ सब गेले ने तऽ कहलकै तोरा दूध-तूध चढ़ै छै। खीर-तीर चढ़ै छै, दूध लए कऽ जाइ छै।
हूं।
माँओ सब लए गेल रहे दूध। आ खीर आनलके प्रचादी बना कऽ।
हू। चलि जेबै तऽ हमहुँ सब देखबै।
हँ जैब ने।
दूरे तऽ सहरसा कम दूर छ।
हँ सहरसा बहुत दूर छै।
हू।
तैयो ट्रेनसँ कोन दूर आब किछो दूर नहि छै।
हँ तऽ देख खब चलि जायब।
एतय बैठबै र गोपुरमे स्टेशन पर तऽस तऽ ललितेरामे बैठ सकैत छी।
हँ ललितो ग्रामसँ तऽ चलै छै ट्रेन।
हँ बैठिह ट्रेनपर हमरो सभके एत स। की कह छै कना स्टेशन छै लगे मे राघोपुर।
ह्म।
राघोपुर मे बैठबै आ निकलबै।
ह
जेबै भरि दिन लागतै। हमरा सबके टेम्पू से कए कऽ जाइ छै ने। हमरा सभके टेम्पू कए के जाइ छियै तऽ भरिये दिनमे आबि जयइत छै। गे। हे भरिे दिनमे आबि जाइ टेनसँ तऽह जल्दीए पहुँचबी।
त से टेम्पू जे से सुविधा नीक रहे।
असविधा ने टेम्पूए सबसँ नीकेतै हँ बेसी लोक ए। ट्रेन से जैतय।
ठीके छै। आरो सब ठीक छौ कि।
ठीक छौ ओतऽ सब ठीक छौ न।
हँ सब ठीक छौ।
हँ। ठीके छै तऽ।
ठीक छै हमरो सबके नेटवर्क नहि रहैत छै फोन ते ने लागैत रहैत छै ओतेक।
ठीके छै।
ठीक छै। ह